पढ़िय छी तू की हालचाल छी
ठीक छी आर बताैय छी की करै छी
हम अभी आराम करै छी खाई निपटा लैत छी आब आराम करके आरामसे मोबाइल चलाई छी
अच्छा
हँ
अरे बताई छी ओ त क य गर्मी पड़ै छी
गर्मी तऽ बहुत हाइपर गर्मी होइ छै बारिश उरिशके कोनो साधने नहि छै बारिश तखेबे नहि करै छी आ गर्मी ओतना बरसै छै ह गर्मिए रहैत छी कभी कभी होइ छै कि तनी ठंडा होइ छै छै राते में लेकिन उतना नहा खाली तनि भर ठण्डा होइ छै बाकी बहुत गर्मी होइ छै ह हँ अभी तऽ आम आम आम के सीजन चलै छी खााय छी आम
ह आम तऽ खइ छी आम तोरा कहाँ से अबै छी
आब तऽ बहुत जगह से आइ छी आम तऽ हमर मामाके घरे से
मामा घर में कथी होइ छै मामा घर में कथी होइ छै
मामा के घर हमर जहााँ छी नेतहा आम के बहुत पेड़ छी बहुत सब लोग आमे के खेती करै छै
खेती न हो छै ओ बेी करै छै
हँ मतलब बहुत पेड़ लगाइ छै छी होइ छै खाली आम के तो वहिस होता हम आइ छी बार बार हँ आम लिची आय छी अमरुद आय छी आ फिर हमरो गांव में होइ छी ओतहाँ से आय छी फिर पापा जी के दोस्त है त उुनकरो नीमन गाछी छी तो उ तहा से कीन के आय चिपिी घटल छी त की कभी दू दिन तीन दिन पर रोड उोड ऊपरसँ ई किननके आल छी आयल छै
ह हो आ गाँवो सभ जगहसँ आबै छै ने
ह
हमरो उरो अबै छी नानी के घर से अबै छी नानी के घ घर से उतार से भेजबा छी मामा लोग भेजबा छै भाग मतलब मामी लोग अपने से आ भेजे उजे छै तऽ खााय हुए छै याह कभी कभी कीन कऽ खा लेबै छी ई तऽ होइ छै आरो कथी लीची उऊची खेलै छै कि न
लीची खानाी खा लेल भी शर होतना न ओते न मिलै छी अब नींद आय छी लेकिन लाइट ए न आय छै कि जाक
ह आरो बताब छी मीट मछली बना लेबै छी अपनेसँ
ह सभ बना लैत छी चिकनो बना लैत छी मटन खरमस भी आइ छी
अच्छा ओमे कथी कथ कोन कोन भेरइट होइ छै ओहिमे
खसी चाहे मुर्गामे खसी चाहे मुर्गीमे
खस्सियओमे बहुत वेराइटी होइ छै हरा मटन फेर मटन खुर्मा म मटन दो प्याजा फिर सादा मटन फिर ग्रव बी मटन फिर सीख बहुत आइटम होइ छै
अच्छा तोरा बनावय आव यछी
सब आय छीै हम सब बना ले छी म
बनाइ छी मटन खुर्मा कना बनाइ छी खसीके खुर्मा
मटन खौरमा बहुत इजी होइ छै कभी हम ट्राइ तऽ नहि अभी कहैत छियै लेकिन हम जानैत छी निमक ओकर बना मे ने पहिल क कर छी प्याज काट ले छी खूब पतला पतला आठ दस गो प्याज मतलब जितना क होइ छै उसके हिसाब से डबले प्याज काट काह पूरा ग्रेवी तऽ प्याजे के बन छै तऽ पहले पर पर प्याज काटि लै छी फिर का करै छी कि एगो कढ़ाइमे खूब तेल रख दइ छी फिर तेलमे रखके आ फिर ओहिमे प्याजो डालि दै छी आ प्याज तऽ पूरा भूरा नहि हो जाए हँ पूरा तेल गरम करके आ जब तक प्याज भूरा न हो जाइ छै पूरा तबतक को पक छी आ जब प्याजो भूरा हो जाइ छै छानि कऽ निकालि लै छै पजवआे आ प्याजो के रख देे छी कोनो टिशू उशू चाहे कोनो कपड़ा फ हम अइसन जगहपर जा तेल सखे तनी अइसन जगहपर रख दइ छी हँ आ फेर फेर ओकरा बाद ओकरा ओ छोड़ि दै छी आ फेर का करै छी कि मटन लै छी मटनमे सब इना चीज होइ छी जैस किी अदरक लहसुन होइ छी मर्चा ज आा मरीच तेजपात फेर जितना मसाला होइ छै आर मिरचा पाउडर हल्दी पाउडर धनिया पाउडर गरम मसाला
सम
हल्दी पाउडर सब सब मसाला डालि दै छी तेल डाल दय छी के घी डालि दै छी आ सबके आ दहि डालि दै छी दहियो क पहिले कटोरी में निकाल ले छी य आ फेर दही के खूब बढ़िया फेट ले छी आ फेर त सबके हाथ से मिला मिला के आ फेट ले छी आ फेंट के तनी देर मतलब जितना देर हो सके उतना देर रख द कोनो कोनो लोक पूरा राति भरि लए छोड़ि दै छै लेकिन अपना हिसाबसँ उहे जे मिला उला कऽ रखै छै ओ लेकिन अपना हिसाब से जितना जितना हो सके उतना देर ले छोड़ दे छै घण्टा दस मिनट अपना मर्जी से र बाद मे जब ह फेर बादमे कर कढ़ाइ लहै छी आ कढ़ाइ के तनि गरम कर दै छी आ फिर ओ सभ मटनो रहै छै सभ मिला उलााकऽ ओ डालि दै छै करहिया मे आ डाल के तनी चला के आ फिर तोप देह छी आ धीरे धीरे खुद मटनवा अपन पानी छोड़ दै छी जे तेलल पीसबै छी तेल छोड़ दै छी धीरे धीरे सब ह अपने मने धीरे धीरे ओ छोट दे छै कम गैस पकड़ केे छोड़ दी छी आ पन्द्रह पन्द्र बीस बीस मिनट प खा चलाइ छी ह कल के चलाइ छी फेर ओहिने छोड़ दै छीियै फेर बाद मे जब सब पानी उानी सूख जाइ छी तऽ जो प्याजोा काटिके रखै छी भुजा उुआ प्याज ओ प्याजके ओ प्याजके फिर ओ पूरा प्याजो छुए कुरकुरा हो जाइ छै आ ओकर पूरा कुरकुरा कर के हाथ से तूड़ के आ तब फिर ओके ओमे ाल दै छ अपना पानिोने डाले तऽ पान वन डाल द छी हँ आ अपने हिसाब पर आ फेर सबके मिला दही छी आ मिला के तनी देर छोड़ि दय ब मिनट चाहे आधा घं्टा के बादे खाइ छी तब आओर चीज दै छी गैस उस बन्द करके छोड़ दै छी ओहिे आ तब फेर खाइ छी हँ खूब सोफट छै
इ बात सहिो ब छै
हँ कुछो जलघारी उरी न होइ छै ई सब बनाना बहुत आसान होइ छी हम सब मोबाइले मे हॅ तऽ खाली मोबाइले में देख देख के सब सीख सीखे के बनाइ
सीख लेलो छै चलो मोबाइल के पुछो तऽ फायदा हवे छै ना आइकाल के लड़का सब का कहल या पूरा मोबाइल मे घुसल रहै छी
बहुत फायदा होइ छै माइलसँ बहुत फायदा होइ छै
आरो बता छी घरमे कोन कोन होइ छै
घर मे घर मे पापा होइ छी मम्मी होइ छी भाय होइ छी बहिन होइ छी बहिन के एगो शादी होइ छै आओर कुछ परिवार हमर गाँव में होइ छै छी और परिवार बिारपुर होइ छी हमर दो अलग अलग घर हय ने तीन गो घर होइ छी हमर तीन गो घर तऽ आधा आधा परिवार सब जगह होइ छी सब जगह के देखभाल वेखभाल करै छी ने हँ गाँवो मे घर छी आ
त
हँ
त बढ़िया छी आओर बढ़िया हो छै
हँ गाममे खूब बढिया घर छी फेर दुआरि छी फेर सब चीज छी गाँवो मे
गाड़ी उड़ी छी कि ने तोरा एकोगो
गाड़ियो छी पिकअप छी कार छी ट्रैक्टर छी सब छी सब भाड़ा उड़ा पे जाय छी ओहिसँ एगो इनकम सोर्स ओ होइ छी ओहोसँ पैसा वैसा आइ छी
अचछा बढ़िआँ छी आब गाड़ी उड़ी भाड़ा पर जाइ छी तऽ पैसा वैसा होइ किछु खाके सब चलि जाइ छै ने घरके राशन सुनके
हँ
पैसा घरे से अबै छी कि घरे रहहि जाइ छी
न च हम शहर मे रहै छीै हमेशा आ शहरोमे हमर बिजनेस उजनेस त होइ छियै
कथी के दोकान दोकान होउ कथी के कथी के दोकान होइ छै
हमरा दवाके दोकान होइ छी
अच्छा आओर
हँ ओतऽ पापा आ भााय बैठे छी आ हम अपना साइड बिजनेस औरइ छी हमर उ सब करै छी
अच्छा वह खेती करै छै ये ने साइड मे
हँ हँ खेती बाड़ी सब करै छी
अब तक खेती ओती अब तक अ त गर्मी य बारिश हो छिनु त आब तऽ गेहूँ के खेती होइ छै बढ़ियां हो जाइ छै गेहूँ के खेती
बारिश ना होइ छै ओ ओ के कारण कितना फसल खराब होइ छै हो जाइ छै
आ बारिश हँ आ बारिश कसोक के हो जाइ छै तऽ कितना फसल खराब हो जाइ छै सब सब चीज होइ छै न सब अच्छे ल होइ छै कोनो खराब होह छी न को हमाल नहि होह छी
हँ
ओहि जो होइ छै छोड़ देबै छै ओहि खराबी होइ छै निमन होइ छै ओहिस कोनो दिक्कत न होइ छी सबटा ऊपर वला क के भज दै छी ने एना एतना देखखाै छै त थोड़े काम चले छै
हँ ओर पूर्ज ओ सब भी तनी तनी ओ लोग भी खेतो सब रखे छी ल भी तऽ ओही सब ख खेत पे खे खेती उती होइ छै अ ओहिसँ पैसोसाहै छै खेती उेतीसँ अभी स्थिति बड़ी खराब चलै छै लेकिन
अभी खराब चले छैे स्थिति
हँ
क होइ छिय
पैसा उैसाके दिक्कत हो जाइ छै खेती बाड़ीसँ उतना पैसा नहि आइ छी किसान के कोन वैल्यू दै छ ओतना
इहो बात सह बोलै छै अच्छा कोनो दिक्कत न दिक्कत होइ छै ठीक हो जाइ छै फेर परसँ दिक्कत हो जाइ छै ईे तऽ जिंन्दगी बा बिना दिक्कत त थोड़े मजा आबै छी ओ से घबराए वालला बात न करै छै सब बढ़ए हो छै ब भगवान के छोड़ देबे लाइट उट क देान कोबलबैस मजा नव छै
जाइ छी लेकिन इतना मे सोचै छी क एतना मुस्लिम सब एतना घूम छी हो गई छी अपना जाके आब सुते छी आराम करै छी
त ठीक फोन कर छी अपन
ठीक ठीक